हेलो
हँ यौ बाजियौ की हाल चाल छै
ठीक छै
की करै छियै
सुतल रहौं
आओर बहुत टेंशन भऽ गेला हारि गेलौं दू सए रुपया दिमाग खराब भऽ गेल
तऽ एहन काम किए करै छियै
दू के चारि कऽ लेने छलहुँ यौ एक खाली और करे के छले बुझलियै दू के चारि भऽ गेल छलए खाली एगो करयके छलए एक करतियै ने तऽ भऽ जैते लेकिन एक भेबे नहि केलै कोइ दिक्कत नहि छै सौ रुपया एनियें ओनी छै
हूँ हूँ किये नहि जहि दिन दू सए कमाए पड़त तहि दिन पता लागत केना अबै छै दू सए
से तऽ सहिएै आओर बताउ
बस चलि रहल छै
चलि रहल छै आ खाना पीना भेलय
हँ भऽ गेलै
कि सब भेलय
भात दालि सब्जी
कथि के सब्जी पापड़
पापर तिलौरी आचार चोखा चटनि
जय जय भऽ गेलै ने यौ
हँ
की सब भलैएा मतलब कथी के पापड़ छलै
पापड़ कथी के होइ छै
ए तरुआ कथी के छल हम डिप्रेशन मे चलि जाइ छी एखन
तरुआ उएह रह आलू बैगन परोर
आ आ सब्जी कथी के छलै
आलू परवल के सब्जी य भिंडी आलू
बढ़िआ है तब त यौ ह्म और बतइयौ अपना
और सब ठीक ठाक चलि रहल छै जेना तेना घीच तीर कऽ
घिच तीच क
घीच तीर
हो ई ऐप बन्द नहि ने हेतै यौ हँ अयौ हेलो
ऐप
आ
हेलो
आओर बताही गोलू भााय कतऽ छथिन यो वो नई या अंकित हँ
कामे बन्द होइ छै ऐप थोड़े बन्द होइ छै काम बन्द भए जेतै बस
काम कहिया बन्द भ जेतै
भऽ जेतै आइ आइयो भऽ सकैए आइ राति तक रहियो सकैया कोनो ठीक नहि छै अभी कोनो निश्चित बात नहि पता या
शरबत
कथी कहै छलियै अहां
कहलौं ई नहि या अंकित
अंकित हँ हँ
ओकरा ओत गेल छलौं हम एकदिना
अच्छा
हुँ
भछीमे
हाँ
तब की भेलै
ए त एने घुमै छलौं देखलहुँ तऽ चलि गेलहुँ
ओ ई सुनलियै एकरा जेल तेल भए गेल रहे
केकरा
गोलुआ के
है
है कि एक दिन एक दिन एयले अथी मतलब दारू तारू पी कऽ
हँ
घरपर अपन छोटका भायके अपन मम्मीके अपन पप्पाके सभके पिटलकै नीक जेकाँ मतलब दारू तारू पिक आयल रहै पि मारि पीट केलकै घरमे पुलि पुलिस धरि कऽ लऽ गेलै जेल
ओ
फेर ओकर पप्पा छोड़ा लेलकै कनिके
कनिकबे देरमे मतलब कते देरमे
मतलब ई नहि पता कहिया छोड़ेलकै लेकिन दू हजार रुपया में छोड़ा लेलकै सुनेमे सुनेमे इहै आयल रहै
कहिया कहिया ई चीज कहिया भेल छलै
भऽ गेलै दस पन्द्रह दिन
ओ ई बीच के बात छै
हँ
अना ओकरा जेल गेनाइ जरूरिए रहै कामे धन्धा छै ओकर तेहने
तऽ मारि पीट कैय लऽ तऽ केस के कऽ देन छलै
पता नहि के केलकै केस
छै नहि मालूमियै
कहत नै त अगल बगल बल्ला आदमी सब सब बुझिते छियै आइ काल् लड़ाइ लगबे मे तऽ रहिते छै आगू मारि देने हेते एक सो बारह पर फोन
ह सब तऽ बुझै छै एक सए बारह ह
ह
एक सए बारह की कह छै खाली एक सए बारह पर कॉल कर आबि जेतै पुलिस हाजिर है न
हँ
क हदर कर छै की पाय छै एकर दिमाग माठौ दर्द करऽ लागै
बहुत टी वी देखैय छैय आई काईल ईसब
ह बड बड बड आओर बतबियौ की सब चलि रहल छै
नई कुछो अहिना टहैल रहल छी छत पर
छत पर छिये एते रूम मे ल छलहुँ दू के चारि केलहुँ चारिके जीरो केलहुँ आबके टेंशन मे चलि गेलहुँ
बरबाद भऽ गेल सभटा
ह्म
रौदा एखन अछि नै मौसम कनि ठीक ठाक अय
य हमर स्नैक चैट केना खुलतै यौ
फॉर्गट कऽ दियौ ओकरा ओ टी पी ओ टी पी नहि गिर रहल अै
कहै च न बला न मु नहि छैमे
तऽ दोसर नम्बर हेतै तऽ
दोसर नंबर डालै छ तऽ पप्पा वला खुलि जाइ छै एगो ओहि तऽ पुछलौ
कोन नम्बर रहै ओ तऽ याद
हमरा हिसाबसँ पप्पा वला छलै तऽ पप्पा वला ल रहल छै तऽ पप्पा वला खुल जाइ छै एकरा कहल जाइ छै की मालुम यए
कि
डिप्रेशन
हां
दिमाग पूरा खराब कि कहै छिय टेंशन पुरा आओर बताबियौ
ठीके छै आओर की रहतै रोज के उएह धन्धा एके गो काम
हू
दिमाग खराब भऽ गेलै जिन्दगीसँ
यौ कोन कम्पनी के फोन या कनी नाम सब बताउ ने फोन के बढ़िया बढ़िया जे रह
फोन के केहन फोन चाही
बढ़िआँमे पूरा सबकछु बढ़िआ रहके चाही
कतेक तकमे
अच् तह देखिय आ पेगा
आइ काल्हि सभ फोन बढ़ियएँ रहै छै एक तरहसँ
तप चाहियौ
पन्द्रह पन्द्रहो तकमे भऽ जायत आरामसे
साठि हजार पना
एह आइफोन लऽ लियै
हँ ह
आइफोन सोलह
हँ
सत्ररह के तऽ दाम जदे हेते साठि सए पे
क अ कह जा
एहिइ
ब अपनेे बत हथ करै छै ओथी खराबियो ई सुतल छलै बुझलियै एखन खाना बाटे लए एकरा जाय के छले सन छै आइ से गेल नहि
ओ
अछा मूर्खे वाला काम मे छै
कोढ़िया चाहै हइ
हँ सुतल छै पूरा नीदं इ कूरा नीन्द मरलिय
ओकर रोजेके रोज रोज सुतबे करै यै दिनमे
हँ
रातिमे छौड़ी मौगी साथे लागल रहैत हैत लेट
हँ एक बात पूछेके छलै अहाँ से तीन दिनमे फेर पाँच कऽ लेबै
हँ
तऽ फेर पाँचके कते एतै
दस
आठ नौ
दस दस एगारह
तऽ तीन सए दिन मे आबि जेतै
हँ
फक्स छै ई बात
ह
तऽ फायदे बला गप यै यौ
जतेक फोन करबै ओतेक बढ़िआँ अइ ओते छापि सकैत छी
ह से बात तऽ छै आब केकरास से कभ हमरा समझलेमे नहि आबि रहल यै बब्बी दी के करियै
हम भेलियै गोलू भेलै बबी भेलै आर छोटी आबि जेतै काल्हि तब हम हमर आब ई खतमे होइवला छै ई नम्बरसे
कियै यौ
आब फेर हम छोटी वाला आई डी यूज करबै ओ तऽ करबे नै करैत छै एको रत्ती
नहि कहले कहै छै
नहि लेकिन ओकर पैसा एत तै तऽ ओ हमरा देबे नहि करतै कहतै ओ मेरा हमर पैसा हइ दिक्कत एतऽ उठि जाइ छै हम
तऽ कब फिफ्टी परसेंट लीबै य और आ की और की
हँ ओएह हेतै की मेहनत हम करबै तऽ लेतै थोड़े उ
तऽ गाँव आयत तऽ अहाँके फोन लऽ लेत फेर
हँ आब काल्हि हमर फोन छिना जायत ई वाला
एखन कतऽ छियै जे
एखन तऽ ओ ट्रेन आइ पकड़तै पाँच बजेमे छै ट्रेन
साँझमे पाँच तऽ बाजिये गेलै आब कहां जादा टाइम छै पाँच छौ मिनट छै टाइम
बस काल्हि शाम तक आयबे जाइत काल्हि छीन लेत हमर मोबाइल फेर हमर छोड़ हमरवला मोबाइल हमरा लग आबि जायत
अच्छा अकेले आबैया
छोटका पप्पा साथ
कोन छोटका पप्पा जे एतय रहै छियै
नानू चाचा हँ
जिनका ओतऽ रहै छियै
हँ हँ
ओहो आबै छथिन
हँ
रौ तोड़ि मै कहबै हूनका दरभंगा आबैलै एक दिना
कऽ लेब अपनेसँ बात
हम तऽ करबे करबै आबै दियौ पहिले काल्हि फेर करबै
ह्म आ हा
काल्हि एथिन तऽ हम अपने से कहबै नहि एक दिन आबहे पड़त एना नहि चलत ई सब यौ हमर रिचार्ज खत्म भऽ गेल यौ
केकर
हमर
एह
करबै आब दस तारीख बाद जा आय त ग्यारह तारीख भ गेलै बीस तारीख के बाद करबै रिचार्ज
हमरो सात दिन मे खत्म होयवला छै छै रिचार्ज
तऽ हमर हमर तऽ अथी यऽ न जिओके सीम यऽ न तऽ जिओमे की आ रहै छै ने कॉल आबैया लेकिन कॉल जायत नहि कॉल तऽ अहाँके तीन महिना तक आयत
हँ ई बढ़िआँ बात छै जिओमे ई एयरटेल खाली लूटै छै साला
पोर्ट कैला करवेलियै काहेकि हमरा पास पैसा रहै छै नहि रहै छै से पप्पा कहऽ पड़ै छै एक बार रिचार्ज करबै तऽ तीन महीना हम फ्री रहबै कॉल एतै न यौ करेला तऽ हम व्हा्ट्सपो पर कऽ लेबैऽ घर मे वाइफाइ छैहे
सही बात
त हम कहलियै तीन महीना बाद तऽ कहिनो पप्पा के पटाक रिचार्ज करवाओ लेबै न‌इयो न‌इयो त दू तीन सौ वाला
हँ कॉलो वला भऽ जेतै तऽ ठीके छै
हँ एना